केहन
अच्छा बढ़िआँ अपन कहू
हमहु सब सब ठीक छै
सब ठीक छै की सब भ रहल छै
एखन त की हँ एखन तऽ भऽ गेलै ओकर तैयारी आय तऽ अनुना छलै अनूने केँ तैयारी भेलैए आ एखन तऽ हमहूँ एखन तऽ मुरन उपनैन
खूब छै हम तऽअपने काइल परसू कनिक व्यस्त रहब तै होइया जे किछ हुए उपनैन ऐछ परसू
कऽ तऽ
नैहर में भतीजा केँ छी ओतै लेकिन हमर से लालबाग
लालबाग
उपनैयनै में तऽ अपना सब कऽ बहुत तरह कऽ संस्कार छै
होइ छै बड विध होइ छै अपना सब कऽ बाप रे बाप बड वे संस्कार तऽ खैर छैहे आ
ओहो तऽ एकटा सोलह संस्कार में एकटा संस्कारे अेल छै
सेह में तऽ एकटा संस्कार छै आ जरूरो छै जे अपना सब केँ धर्म केँ छै जे हिन्दू धर्म ब्राह्मण केँ जे धर्म एछ मैथिल ब्राह्मण केँ तै में ते ई सब संस्कार जरूरी छै कनि जीवन आ एक हिसाब स इहो छै जे जीवन में एकटा अनुशासन सिखबै छै कहै छै लोक चूँकि आब अपना सभ कऽ समाज में भऽ गेलै ए जे सभ समाज में कनि आडम्बर बेसी भऽ गेलै यऽ तऽ कनि लोक केँ अकच्छ लाग लगै छै हमरा जेना बुझाय लेकिन एकटा संस्कार भेने एकटा अनुशासन में सब चीज रहे छै एतबा समय में मुड़न एतबा में उपनैन एतबा में बियाह है ई सब पाछू इहै छै न
से सब छै पहिने की छलै न पहिने एतेक तरह काज नै छलै
एते तरह काज नै छलै
सभ पहिने घर मऽ रहै छलै तऽ उहै काज कऽ लै छलै जनउ कटलक ई केलक आ आब से नै छै जते सुविधा भऽ गेलै है तते तरहक काज बैरह गेलै है
तते तरह काज बैरह गेलै यऽ लोक केँ समय के अभाव छै
आब से नै छै उपनैयने में देखियौ न आब बच्चा सब जनउ नै पहिरे छै तकर इहो कारण छै छै न जनउ भेटतै तखन न पहिरतै
फेर तखन न पहिरतै लोक नै करतै घर में कटबे नै करतै सू बाजार स कीनू
बाजार स कीनु बाजार वला किनल बढ़िआँ नै रहै छै आ बच ओते नियमो नै कैल हेतै जे कपड़ा खोल कऽ खाओ नैवेद्य दियऔ
नै से सब तऽ नहीए हेतै नहा कऽ दस बेर की एगारह बेर की एक सए आठ बेर गैत्री जेप लीय सएह बहुत छै
उएह बहुत छै
वएह बहुत छै कपड़ा खोल क खेनाइ तहेन तहन संस्कार छै ओहि जमाना मे बनले ईसभ संस्कार प्यार भेले
जतबा दिन लोक के खायल
ओह जमाना मे ओतबे काजे छलै
हँ ओतबे काजे छलै एतक भाग दौर नय छलै नय छलै एकदम सही बात ओते भागदौड़ बला आब नय छै
आ बहुत तरहक काज छै ब बच्चा बच्चा लग काज छै बहुत
आ बच्चो के समय नय छै ओकरा की हम अहाँ कहबे की दबाब देबै ओकरा ओकरा समय नय छी आ पढ़तै की
जेना गाय गायत्री जइप सकैय दस बेर
हँ कनी मनी कऽ सकैया एहन नय छै कनि मनि माओ बाप ढिलाई दऽ दैत छथिन
जएह जनेउ भेटे छै सएह पढ़ि सक-
सएह पहिरतै ओर की कनि कनि मो बाप ढिलाइ दऽ दै छथिन
घर मे रहतै तऽ नीचाँ मे बैस कऽ खा सकैए लेकिन आब तऽ सेसभ करै नय छै
करै नय छै आब तऽ टेबुल कुर्सी पर खेता सब उ नैवेद्य नय देथिन
जे पीढ़ी ऐछ न तऽ अपना सभ बुझैत छियै तऽ बच्चा केँ कहि देबै करै या नय करए
कह हँ कम से कम
हम अहाँ बजबै तऽ हँ एना होइ छै जेना आइ हम अहाँ गप्प कयलहुँ हन देखने छियै, तऽ गप कऽ लेलह।
देखने छियै तऽ गप कऽ लेलहुँ आ अथियो हेतै ने जेना देखबे नय करतै। हँ कहियो ने कहियो मोन पड़बे करतै। आ मोन पड़तै ओकरो ई गप्प जे हे एना भेल रहै एना होइत छै कहै छलै माँ सभ
आइ भले ही ओ सब ने ओ गप माना
नय माना
काल्हि जखन ओकर सभके दिन औतै तऽ ओहो
तऽ कनि ने कनि करबे करतै ओहोसभ कनी न कनी करबे करते करबे करतै आ छैहे कि अपना सभ मे संस्कार अइ ब्राह्मण भेला जनेउ नय पहिरू अहाँ अथी दियौ नैवेज दियौ खाय से पहिले खाय काल मे तऽ रोज मे तऽ नय सम्भव होइ छै लेकिन हम कोशिश करैत छियै जे कोनो ब्राह्मण भोजन भेलै किछो तेहन भेलै ताहिमे जरूर सदियो दियै नवेज
अहाँ सभके बसकट्टी होइए
नय हमरा सबके नैहर मे असल मे की भेलै शुरूसँ आब ओकरा जे कारणसँ कहियौ अपन जमीन्दारी रहै तऽ मौजेसँ बाँस अबैत छलै आब ओतेक दूर तऽ नय जेथिन कनिआ बहुरिया बच्चा नय जेथिन ओतेक दूर तऽ आ बगल मे शहर मे कतौ बस बिट्टी भेटतै तऽ जतबा तऽ एहन होइत रहै जे अपना दलाने पर बाँंस कट कऽ अबैत छलै आ ओते विध कऽ केऽ बरुआ
अपन भऽ गेल जतबा दिन तक रहलै अगल बगल मे ततबा दिन तक तऽ भेलै आब अहा दुआारे ते शहर मे अपन बसबिटी ते एय ने जे अहा के छोड़ देत सरकार जे यहाँ ओमे थप्पा लगबैत रहुै
छै
ओ तऽ अपन मे रहै छै तखन ने तऽ हमरा सबके होइ छै जे आईरो प दालान पर हँ हँ कुम्हरम हेतै मड़बा वला जे सभटा विध होइया भोरे भोरे पातरि हेतनि भगवती के तकर बाद अहाँके ई हेतै ओ बसकट्टी नय होइ छै यहाँ सबके नय हमरा
नय हमरा सभ के मड़बा चढ़ै छै ताहिमें गीत भेल उपनयन के गीत भेल भगवती गीत भेल बसकट्टी विध होइ छै जे अहाँ
हँ हँ हँ
से विधि हमरा सभकेँ नय होइए हमरा सभके उद्योग भेलै
हँ
उद्योग के बाद माटि मंगल भेल
हँ
माटि मंगल के बाद चरकट्टी होइ छै
तब ब मड़बा केना बढ़ै छै कहिया चढ़ैत छियै मड़बा कहिया चढ़ैत छै
मरबा के ई नय छै जरूरी जे उद्योगे उद्योग के बात चढ़ल पहिनयो चढ़ि जाय छै पन्द्रह बीस चिन पेनियओ चड़ि गेल
ओ उद्योगसँ पहिनेहो चढ़ि गेल ओ नय हमरा सभके से नय होइ छै नय हमरा सभके उद्योग भेलासँ पहिले किछु नय हेतै
अहाँ सब के बसकट्टी के बादे पहिल विध बस
उद्य नय पहिन बीध उद्योग
अच्छा
पहिल विध उद्योग भेल उद्योग के बाद अहाँके बसकट्टी अइ बगल मे तऽ जिनका सबके आब एतुका जे हमसभ अपन नैहर मे जे देखने छियै से कहै छिय एतुक्का
तऽ अपन सभटा अथी भेल वएह बाँस आयल कटाएल ओहि दिन दिन भेल चाहे ओकर अगिला दिन दिन भेल ओहि दिन धाँय फाँय अहाँके मरबा बनत
अच्छा
चाहे नय भेले मान लिअ काल्हि बसकटी छै आई उ्योग भग गेले तऽ आयए मरबा के ई सब बनि जेते मने चारू कात ईटा तिटा जोड़ि जड़ि केे समेंट बालू माट जे कर के ऐछै मे जकरा जेहन बनबय के छनि से भेल आ आइ छै मड़ बस मतलब मड़बा के दिन आइयए छै तऽ आइए चढ़ि जेतै नय काल्हि छै तऽ काल्हि चढ़तै आठ मने पाँचटा ब्राह्मण रहथिन गीतनाद हेते जेसभ होइत छै से भेल अपन बस बसकट्टी कऽ कऽ को अलग से विध नय होइया हमरा सब ए आब एकर पाछ शुरू स जे कारण होइ शहर मे रहथिन सब नय रहै कतहु बसकट्टी ते कि आब कतौ जाय जेथिन अलग अलग विध होइ छै तऽ मने ताहि सब कारण से जे कारणसँ बस कट्टी नय होइत हय लेकिन एना बसकट्टी दलाने पर हमरा सबके कतहु जाय ताई के विधि नय छै
अच्छा
आ तकर बाद फेर उएह मंगल दिन माटि मंगल भेल हँ
कोनो नय छै बरुआ के काज नय पड़े छै ओहिमे
नय बरुआ के काज हमरा सभके पड़ै छै उएह पाँच टा बाँस के थप्पा देथिन आ ओहिमे अथी किछु खोँछ टाइप के बुझाइ खोँछे रहै छै धान रहे छै कि चाउर रहे छै आब से बुझ धाने रहे छै खोंच के द खोंच जेना बना क ओकरा बीच मरबा के बीच बास मे बान्हल जाइ छै त बरुआ के से बिध होइ छैन ओ बननाई औ ठप्पा दिनई बस आ तकर बाद फेर ओएह मैट मंगल भेल अहाँके ई भेल की कहै छै उ माटि मंगल के बाद वएह चरककट्टी भेल आ अथी भेल बस कुमरम पातैर हेते कुम्रम भेल साँझ मे बन्धन हेतै भोरे फेर मातृका पूजा उपनयन दिन बस उपनयन शुरू जते अदबारदत बड़ा भेल तऽ रुकल रहू नय भेल तहन अपन जतेक जल्दी खिचा गेल से खिचा गेल
से बात
चारि दिनक छओ दिनक प्रोग्राम रहैत छैय बढ़िया।
छ छओ दिनक छओ दिनक पूरा छओ दिन की बेसी कनि तऽ हँ उद्योग त उद्योग लगा दियौ तऽ आठ नओ दिन
आठ दस दिन ह आठ दस दिन भऽ जाइ छैय ओसभ लगा दियौ त।
भैए जाइ छैय ह भैए जाइ छैय आठ दस
लेकिन मनोरञजन खूब होइ छै
हम खूब से त मनोरञ्जन होइ छै खूब मनोरञ्जन होइ छै से तऽ होइ छै लोकके भेंट होइ छै सभसँ
सबके सब भेंट होय छै कहियास इमहरका लोक उम्हका लोक उम्हर नैहर ऊहनकर सासुरु एकर नानी गम उनकर मोसी गम
सबसँ सबके भी
सब सिखैय फेर सबटा गीत बिसरल
बिसर जाइय
आ हमरा तऽ सएह होइए सभटा गीत सीखै छियै जे विध भेलै ने
हँ
मे सबटा गीत सिखलहु नव नव फेर गाबि देलियै फेर बिसरि गेलियै फेर जखन टाइम समय अयलै तखन फेर अपन सिखलहुँ।
फेर सिखलौ
ओतेक जरूरत नय न पड़ै छैय। ओना हमरा सबके राची मे बड पड़े या रांची
रांची में तो सतपुरा के बहुत लोक छथिन। राची में तो सतपुरा के बहुत लोग ने रांची मे एकटा हमर बहिनो रहे हमरा स हमर पीतयौत बहिन ओ सतपुरा मे नय छथि लेकिन रहै छथि राँचीे मे एखन ओ एयली हे काल्हि परसू एलियो हो हमहहुँ एलहु परसु ओहो एली
अच्छा
आर रांची मे तऽ बहुतो लोक छथिन।
बहुत छथिन आ राँची मे की छैय ने छोट जगह छैय।
ह आ नीक जगह छैय ह नय नय बड्ड भीड़ नय छैय। बड भीड़ो नय छय।
तखन अहाँ रांची मे अहाँ सब ठाम पूइर सकै छी आ हाकर मे सभ पुरे लैइ छियै सभठाम।
सह बात छैय हँ।
आन दिन लए कोनो दिक्कत नय छैय लेकिन
हँ अवसर पर लोक पहुँचल अवसर पर छैहे कि अपन अहाँके हमर अहाँके जे छैय समाज ताहिमे संस्कारके जे महत्व छैय ताहिमे तऽ एकटा इहो संस्कार छैय ने सुख दुःखमे लोकके समय पर ठाढ़ भेनाइ।
बहुत ओ तऽ सबसे पैघ छियै इ सबसे पैघ संस्कार तऽ इएह भेल
छैय नय मानवताके। सबसँ पैघ तऽ छैय सुख मे छैय तऽ सुख मे दुःख मे छैय तऽ दुःख मे जेना छैय। जेना छैय ताहिमे अहाँ जाउ देख देखियौ पुरियौ। जे जथा सम्भव मदद करियौ।
से सभ ठाढ़ भऽ जाइत छैय ईसभ चीज ने आब गाम मे उठल गेलै हेँ।
हँ
गाम मे छैय अहाँ जकरा कहबै तकरे टा आ एहि सभ मे हमरा सभ रा खास क क राखी में अछि अगर अहाँ एक गोट के कहि देलियै तऽ ओ सभके कहि देतै।
सब के कहि देते हँ
अहाँ के जते दूर से नीक खराब जे काज भए रहल अछि ओकरा बुझल छै जे हमरा केकरा केकरा कहबाक छै
कहबाक छै आ अपना सबके गाम घर मे तऽ
तऽ ओ अहाँके सभटा कऽ देत।
गाम घर में तऽ कनिक छैय हमरा नय कहली हमरा न अपने से कहलके हमरा एना नौ भेल गाम मे बड छैय इ चीज छैय सब। सब सब गाम मे छैय सब गाम मे।
काड दइ ल गेल त वएह गेल नोत द ल गेल त वएह गेल आब हम गेलो तऽ हमही सब ठाम जेबै नय तऽ दोसर नय मानतै
दोसर नय मानते आ सेहो एहि विध मे कहली ओहिमे नय कहली
आ एतय से नय छै हमरा सभ तऽ एगोटाके अहाँ कहि दियौ ओ ओकरा कहि दियौ जे ओकरा ओकरा कहबाक जे